हेलो - -
हां, राधा स्वामी।
राधा स्वामी।
हां, आवाज़ अचेव थी मुंहिंजी तव्हांखे।
हां, तव्हांखे मुंहिंजी अचेव थी।
हां हां, ॿियो कीअं आयो तव्हां ठीक आहियो।
बढ़िया, तव्हां ॿुधायो।
हां, मां बि ठीक आहियां बढ़िया। छा प्या कयो तव्हां?
रोटी थी ठाहियां। तव्हां छा था कयो? न ठाहियां पई - -
ठाहियो था, अच्छा छा था।
हां, मा अॼ इह दाल चावर।
दाल चावर, अच्छा रात जो चावर ठाहींदा आहियो।
हां - -
ॿियो, छा था ठाहियो दाल चावर सा - - असां, मंझंनि जी खाई विती। हाणे चाहे पीती, हाणे बसि रोटी अ ठाहिण ते न बीठी - - ठीक आहियां, बी हदम बस।
अच्छा बी हंदव तव्हां, ठीक आ तव्हां अकेले ठाहींदा आहियो।
ठाहींदा आहियूं, असां ॾींहं में ठाताासीं दाल चांवर, आलू। ॾींहं में ठाता। हां - -
असांजो, न ॾींहं जो ऐं। रोटी वोटी, थोरी घट हूंदी आहे ज़्यादा न खाईंदा आहिन और रात। खपो बि थोरी घटि कबो आ, ज़्यादा न खाईंदा आहिंन।
न असां, ॾींहं में ठाहींदा आहियूं। ॾींहं में सभु जेेंस जो टिफ़िन विफ़िन वेंदो आहे न। त - - हां, हिन करे ॾींहं में ठाहींदा आहियूं, राति जो बि चङी तरहां ई ठाहींदा आहियूं पर वरी चांवर रात जो न। खाईंदा आहिन, न वणंदा अथन छोकी राति जो कीअं बि केॾी ममहिल घट मठे - - रोटी, खाइन था त चांवर बचंदा आहिन ऐं राति जो वरी। चवंदा आहिन नथो सूट करे चांवर, हिन करे ॾींहं में ई खाईंदा आहिन।
अच्छा - -
ॿियो ॿुधायो, मा एम पी में।
अच्छा ऐं - -एम पी में
बस इयो ई आसपास एमपी जे हा ॿियो सभु ठीकु आहे तव्हांजे घर में केरु केरु अथव
असांजे घर में आहिनि मम्मी पापा मुंहिंज नंढो भाई आहे।
अच्छा तव्हांजी छा उमिरि अथव?
मुंहिंज मुंहिंजे अञा आहे चोवीस साल
चोबीस साल अथव
हा
अच्छा हा ठीकु आहे सुठो आहे पोइ छा पढ़ंदा आहियो तव्हां पढ़ाई
हा मुंहिंजी एक्चुली इंजीनियर हल्लेती।
अच्छा इंजिनियरिंग? किथां ता क्यो तां इंजीनियर भोपाल मां ता कयुं।
हा
अच्छा भोपाल में कहिड़े कॉलेज में अच्छा त हाणे तव्हां हा रीवा में ई आहियो?
न न हाली रीवा कान्ह ऐं आहियां अञा भोपाल में ई आहियां
तव्हां हिंमहिल भोपाल में ई आहियो उतां ई था ॻाल्हायो? अच्छा ठीकु आहे ऐं तव्हांजो भा नंढो आहे तव्हां खां
मां हा मुख नंढ आहे अ नओ आहे हाणे कॉलेज में वियो आहे तुरंत पहिरियों ई साल अथसि हुन जो,
मम्मी
हा मुंहिंजी मम्मी घर में हाउस वईफ आहे। हा बाक़ी मुंहिंजे पापा जी दुकानु आहे
हा छा कंदा अथव तव्हांज पापा
हुननि जी शॉप अथनि असांखे ॿ शॉपियूं आहिनि।
अच्छा कहिड़ी शॉप अथव तव्हांजे पापा जी
हिकिड़ी कपिड़े जी आहे, हिकिड़ी किराने जी आहे
अच्छा छा नालो अथव तव्हांजे पापा जी शॉप?
मुंहिंजे बप्पा जी हिकु अ होत त शिल्पी प्लजा में रीवा में और हिकड़ी ह ब हे छा चयबो आहे। हॉस्पिटल चौराहे जे अॻिते हूंदो आहे न छा चइबो आहे, संजय गांधी हॉस्पिटल जे पासे में
हा अच्छा उते उह किराने वारी दुकान अथव
हा
ठीकु आहे मतलब तव्हांखे, पढ़ाई लिखाई में इंट्रेस्ट आहे, तॾहिं तव्हां ॿाहिरि आया आहियो पढ़णु?
हा हा मतिलबु मूंखे शुरू खांं इंजीनियरिंग में ॾाढो इंट्रस्ट हुयो। पहिरों मां मतलब मां साइड मां फैशन डिजाइनिंग बि कंदी आहियां।
ट्वेल्थ ताणी तव्हां किथे पढ़ायो, रीवा में ई पढ़ायो? कहिड़े सकूल में पढ़ियया आहो?
भााल भारती सीनियर सेकेंड्री स्कूल -
अच्छा बालभारती में पढ़िया अयो? अच्छा ठीकु आ ॿुधियो आ मां बाल भारती जे बारे में ॾाढो सुठो स्कूल आ।
हा, हुननि जी पढ़ाई बि ॾाढी सुठी आ।
हा न ठीकु आ न अगरि पढ़ाई में इंट्रेस्ट आहे त भाई कुझु तकड़ बि कान्हे की असांखे शादी करिणी आहे या छा करणी आहे पहिरां पंहिंजी लाइफ सेंट करणी।
हा और अॼुकल्ह, त पहिरों माण्हू सक्सेस ई थो थे पोइ वञी पंहिंजी
सही आहे ज़रूरी आहे छा छोकिरियूं आहिनि मतलबु शादी करणी आ हुननि खे बि त आहे न हुननि खे बि त पंहिंजी लाइफ ठाहिणी ई आहे न अऊं वरी पेरेंट्स पंहिंजो साथ आहिन त ॿियो छा खपे। हा मम्मी पापा जॾहिं गॾु आहिनि त ॿियो छा खपे।
हो त ॾाढो सपोर्ट कंदा आहिन।
हा न खपे बि न सपोट करिणो बि खपे ऐं करनि बि तां अॼु जी डेट में त हाणे हर हर कोई तो करे। ईअं न चइजे अॼु ई डेट में ॾाढा घटि ई पेरेंट हूंदा ॾाढा घटि ई माउ पीउ अहिड़ा हूंदा जेके न कंदा हूंदा।
हा उ त
न त हर कोई सपोर्ट करे ई तो।
पोइ मुखे चवंदा आहिन तोखे जेको ठहणो तई ठहो तोखे जेको पढ़णो तई पढ़।
अच्छा न त सुठ ठो आ न उहो चवंदा, की ठीकु आ न अगरि कोई करण तो चाहे, जॾहिं इंट्रस्ट आहे त उन खां वॾी शइ छा खपे।
छोकी मुंहिंजे घर में न कोई छोकिरी अॼु ताईं ॿाहिरि न निकिती।
अच्छा
हा, मां पहिरीं छोकिरी हूंदमि जेको पूरे घर में ॿाहिरि निकिती आहे।
ट्रस्ट आहे ॿियो बि
मुखे, मुखे जीअं फैशन डिज़ाइनिंग में ॾाढो इंट्रेस्ट आ अ मां ईअं सोशल सोशल मीडिया कॉटेंट बि डाढो ठाईंदीयां।
त फैशन डिज़ाइनिंग, में तहां न वयव मतलब उहो चूज़ न कयव?
एक्चुली मुंहिंजो छा आ न फैशन डिजाइनिंग, जो कोर्स अठनि सालनि जो आ त उहो मां न टे साल थिया आहिन, त मां साइड मां कयां थी न हाणे डिग्री बि त ज़रूरी आ न पंहिंजी लाइफ में।
अच्छा अच्छा उहो साइड सां कयो ता हा त ठीकु आहे न इहो बि सुठो आ न साइड सां हो बि तव्हांजो, हले तो ही बि तव्हांजो हले तो। ह न सही आ न?
मतलबु मल्टीटास्क, वारो माण्हू हूंदो आ न जीअं हिकु हुजणो खप पे मन में की हे बि ईंदो आ हो बि ईंदो आ।
न त सुठी ॻाल्हि, आ उहई त चवां थी न की भई तव्हां फैशन डिज़ाइन मतलबु फ्रीलेंसर में आहियो?
हा, फैशन डिज़ाइनिंग कपिड़नि में जीअं डिज़ाइनिंग कबो आ न
हा त तां फ्रीलेंसिंग कंदा आहियो?
मां हीअं फ्रीलेंसिंग कुझु न कोर्स वोर्स कंदी आहियां फ्रीलेंंसिंग जीअं मुंहिंजी अ हुई मुंहिंजी हिकड़ी कंपनी जंहिंमें मां कमु कंदी हुयमि, उनमें फ्रीलेंस में माण्हुनि खे जोड़णो हूंदो हुयो या करणो हूंदो हुयो।
हा
त, हो बि मां कम कयो आ।
हा हा
बाक़ी एतरो, मुखे हुनमें हो मज़ो न आयो। हा, हाणे मां डिज़ाइन कंदी आं जीअं
मुंजी बि हिक सहेेली हुई, उन बि हितां इंदौर साइड मां, फैशन डिजाइनिंग कई उनखे बि ॾाढो इंटरेस्ट हुंदो हो, फैशन डिजाइनिंग जो, त उन बि हितां ई कयंई। इंदौर मां, बट हाणे हुनजी, हा
मां, जेकी अ मुंजी हे आ कि अ मुखे, हे सभिन में हिन लाए इंट्रेस्ट त च छोकि इहो ॾाढो अञां मुंबई में, दिल्लीअ में, ॾाढो हुनन जो होप आ स्कोप आ ॾा
हा ॾाढो स्कोप आ, ॾाढो स्कोप आ, इओ सही आ।
न इह स्कोप और माणू अॼकल जेके, सेलेब्रिटी आएन, हे सभ हिनन जे
हम्, मुंजी न ॿुधायांव थी न मुंजी हिक सहेली आ, उआ अॼ बि हाणे आहे मुंबई निफ्ट में आ। निफ्ट मुंबई, जो नालो ॿुध्यो हूंदव ता? हा त उअ निफ्ट में आ, फैशन डिजाइनिंग जो हुन बि कोर्स कयो तई निफ्ट मुंबई में आ उह त हाणे बि हुते वर्क करे ती मुंबई में ही आ, हाणे बि, हा। कॾी बि तांखे कैं शे जी ज़रूरत पऐ त तां मुखे ॿुधाए ता सघो, मां तां सां ॻलाए थी सघांव छोकि तां उन फील्ड में वया आयो, तां जुड़्या आयो। थी सघे थो कॾी कुछ ज़रूरत पइजी वञेव, त मां हुन
दीया
ॾाडी मेहनत आ सही आ जॾी हू मूंसां हूंदी न तॾी ही ॾाढी मेहनत कंदी ही, पर इहो आ कि मेहनत आ त नाम बि आ।
हा अउ माणूं अॼ हिनन सां हेॾा पैसा बि थो कमाए, छा ॿुधायांव मतलब माणूं, हिक हिक चीज़ अॼकल त हैंडमेड खे बि छा शयूं हलंदियूं आएन, तवां त ॾिठो तव हथन सां ठयल वारी चीज़ ॾाडी
हा हा, स्पेशली हे जेप पुर साइड ऐं इ राजस्थान साइड, केॾो इओ स्कोप थी विओ आ हैंडमेड शयुन जो
दुल्हन बि जेकी वठंदियूं आएन, अ कपड़ा वपड़ा हुनन में बि हैंडमेड डिज़ाइंस
हैंडमेड थी यो आ, हा छोकी क्राफ्टिंग जो ॾाढो वर्क थी यो आ न अॼकल। हा न अॼकल इओ जो क कला जो अचे तो न, उहो ॾाढो सुठो थी वियो आ। कला जो मतलब ॾाढो सुठो स्कोप थी वियो आ, हिन में में माणू ॾाढो अॻते वधण तो चाहे।
पेरयों हाणे विच में केॾो घट थी विओ हो, सभ लड़ाई वड़ाई खां पो
हां हां
माणून ने, हैंडीक्राफ्ट सभ छॾे छॾयन सभ इंडस्ट्री में वञण लॻा पाणई पाणई, हाणे हो
ठीक आ न, असांजो देश तरक्की करे तो ॿ्यो छा खपे, न?
ह ह
उहई आ न, अउ ठीक आ तांजो इंट्रस्ट आ भई ॿिनि ॿिनि शयुन में तां इंजीनियरिंग बि क्यो तां फैशन डिज़ाइनिंग बि क्यो ता, त सुठो आ न ॿ ॿ शयूं तांजी। हलेन पयुं त्यूं। हा, थी वेंदो हिक टाइम।
मतलब मां ॾाढो लाइफ में ॾाढो सिखण थी चाहयां सब।
अच्छा
मतलबु हर चीज़ जो नॉलेज न हुजिणो खपे माण्हुनि खे।
अच्छा हा ठीकु आ सुठो आ। हा अच्छा त तव्हां उते ई मतलबु रोटी ठाहियो था?
हा बस हांणे मुंहिंजी रोटी ठही वई हाणे मां खाइणु विहंदमि।
हा त तहां टाइम ते सुम्ही पवंदा हूंदव न? तव्हांजो कॉलेज जो बि आ त ट्राइम ते उथंदव टाइम ते सुम्हंदव?
टाइम ते ई करणो पवंदो न सभु माना हिअं आदत ख़राबु थी वेंदी आ। अ ॿियो जेमल घर वञबो आन? हलो हलो